की हाल
आहा माधव बाबू ठीक यए पण्डीजी अहाँ कहियौ की हाल चाल
ठीक यऽ
की सब भ रहल छै यौ पंडीजी नास्ता सब भ गेलै
नहि नाश्ता तऽ नहि भेल यऽ स्नानो नहि भेल यऽ
अच्छा अच्छा सुनै छी स्नान तऽ अहाँके सबेरे भए जयबाक चाहीयौ
नहि नहि एखन दू तीन दिनसँ व्यस्त चलि रहल छी ओहि लए कऽ रातिके कनि लेटसँ सुतय पड़ैए यैह दिक्कत ऐं
गाँवमे नहि छियै की पंडीजी
नहि गाँवमे नहि छी सहरसा अबैत छी
सुनै छी पण्डित सबके ब्रह्म मुहूर्त मे नहेबाक चाही
बिलकुल ब्राम्म मुहूर्तमे तऽ नहेबेके चाही लेकिन एखन कनि समयके अभावमे रातिकऽ लेट कनी भऽ जाइया
देखियो समय भोर के कए बजे से लए कए बजे तक छै
ब्रह्ममुहूर्तके समय भेलै सूर्योदयसँ डेढ़ घण्टा पहिले
अच्छा मोटा मोटी साढ़े चारि बजेसँ लए कऽ अ मतलब छओ बजे तक अच्छा चारो बजे लेक अच्छा ओहि मे नहेबाक चाही पूजा पाठ प्लस खाना खेना चाहि एखने ब्रह्ममुहूर्त मे
नहि ब्रह्ममुहूर्त नहि भोजन ब्रह्ममुहर्त मे केए ब्रह्ममुहूर्त सँ सूर्योदय तक छी अपन अध्ययन करू जे नित्य्यकर्म यऽ से कए कऽ अपन फ्री भऽ जाउ
अच्छा
जी
आओर की सब भए रहल छै भोज भात छै कि नहि केमरो
नहि एक हिमहर रे तऽ काल्हिे तऽ बीतल यऽ आब
अच्छा कालिह बित
हुँ कालिह बितल या
कथिकें भोज रहीै यौ पणडित जी
भरफोरीके दु्वरागमनके बाद भरफोरी नहि होइए
अच्छा
तकरे रहै
की सब रहै भोजमे
सात्विक कें भोजन रहै भात दालि तरकारी इहासब
क कथी कथीके तरकारी रहै यौ पण्डीजी
आ हें तब तरकारी तऽ एखन बुझियैए जे एहि सीजनमे कीसभ होइ छै अलू परवल आ की भेल जे कदीमा पनीर ईसभके मिलाए कऽ बनल रहय आरो तरुआ रहै सबसे बेसी बढ़िआँ हँ
अच्छा जन्माष्टमी के गाम के की सब भए रहल छै यौ पंडी जी सुनलियै
अहीं सब ने कहबै
अहाँ सब एक्टिव मेम्बर छियै अहाँ सबके सब तरह रिपोर्ट रहे ये
नहि एकटा समूह देखलहुँ ये बनेलियै यए अहाँसभ
नहि नहि हम नहि पण्डीजी अहीँ बनेने छी
सेह
आ सुनलियै पंचायत के अथी भए गेलै
ओसभ ओ ओकर ओकरसभक जानकारी नहि यए बेसी हमरा
हँ परिसीमन भए गेलै नया पंचायत सब सेहो घोषित हेतै आब जेना जे भी बड़ा बड़ा पंचायत रहे ने ओकरा दू पंचायत मे भए जेतै
नहि राजनीति सम्बन्धित गप हमरा नहि यए बुझल ओतेक
नहि ई तऽ राजनीतिक नहि छियै ई तऽ न्यूज भेल
नहिं
तबमे जतेक जेबै ततेक अपनेसभ पाममे चलिए जेतै एखन विचार भए रहलें हें जे ककरा कतेक फेर हेतै तहन ने ककरा करतै एकरा नहि करतै
अच्छा बाढ़िके अहाँके याद यऽ
बाढ़िके हँ हँ हमरा कनि कनि याद यऽ
सुकूल पर शिविर में खायल जाय रयै याद यऽ
आं
स्कूल सब पर जे खााय लए शिवर मे जा रहै अहाँके याद यऽ कि नहि याद यऽ
नहि हम सहरसामे रही
अच्छा सहरसामे बाढ़ि नहि रहै कि
खुब रहै की स्कूल पर जे कहै छियै तैँ हम कहलहुँ हम सहरसामे रही एतय जे चलैत रहै ओहिमे जाइत रहहियै
आवागमनके की स्थिति रहै केना जाइत रहियै मतलब गाड़ी घोड़ा चलैत रहै एतबे
नहि ओतेक नहि चलै रहै हाम सभ गाँव जे गेलियै रह तऽ नाव से गेलियै रहए याद अकलखा वला फूल आ तलखाावला पुल टूटल रहै तऽ ओहि लेल नदि गेल इ
अच्छा सहरसा में जे मार्केटों सबमें अथी रहै मतलब नहताा चलैत रहै पानि तानि रहै
ओतेक खिआल हइ तीन सालके रहियै तऽ ओतेक खिआल हइ
तीन साल मे तऽ बच्चा नीक छै बाजितो नहि छै आहा एते एतबा बुझि गेलियै नाव से गेल रहियै वएह बड़का छै
बुझियौ स्मरण शक्ति
स्मरण शक्ति ते तऽ सही
पाँच साल छौ सालके रहियै अहाँसभ त खेलाय ल जाइत रहियै ते बुझलिए न
से बात तऽ सही ह हमरा के संग घुमल फिरे रयै हम आहू सब गोटा मे खेले रहियै चोर पुलिस सब हमरा पीछा भागल फिरे रहियै गली गली नीक जकाँ बुझै नहि रहियै नुकाब केकरा कहै छै लेकिन भागल फिरै रहि जखन ओकरा लौग मे रहहिय ओकरा तऽ पकड़बइे दै रहियै
ओहि ठामक सब याद छै
अहाँ तऽ पूछैत रहहि ह एतय नुका जइयो एतौ नुका जैयौ उहै मे पकरा जाइ बच्चा बुद्धि रहै छलमल करैत रहिये निकलि हुले के देखैत रहियै त ओकरा पकड़ा दयै तें आह केओ लग मे राख राखेले नाहि चाहे रहेै
ओहि समयमे ओतेक नीक जे लागै रहै बुझियौ जे
हँ ह अहाँ दौड़ैत फिरे रहि बिना चप्पल लऽ के
बिल्कुल सही बात छै
हाम सब जइयए खेल लए क्रिकेट अह हमहु जेबे देखबे अहां के बैट ले खड़ा के दे रहि जब अंतिम विकेट रहे रहे त कह रहियैरा बैट आगाँ मे दए दिय मुह लग के अय खरा भए जै
इएह सब खूब याद छै कि
हूँ ओ सब दुनिया खतम भेल आब के बच्चा मोबाइल के पीछा लागल रहे छै
ओहि समय मे नहि रहै ओतेक ओतेक नहि रहे सोशल मीडिया के प्रचलन ओते रहबे नहि करै
नहि नीट रहे नहि मोबाइल रहे नहि बिजली रहे गाँव मे
ओमे एगारह दस टाकावला एकटा आबै रहै मोबाइलमे कूपन जैमे सात टा टाका आबै रहै लोक ब बचा बचा कऽ गप्प करै ओमे स्टी डी सब भराबे से जे मतलब दस टका बारह टका के रिचार्ज प्लान सब जे सस्ता दिय
एकटा गप के पता एखन दे नहि चलले ये जे मोबाइल म् कुन बटन रहे जे ओ सबटा टके उड़ जाय रहे
आं ह ह र
एहि छोटक मोबाइल मे कहै टाका उङं जैते गलत बटन दाइब देबहिं त
ह तका ओ होे रहै कि जे एकटा गेम वला एप्लीकेशन दै रहै से
हँ
कूनु भी फोन तऽ ओ एकटा देै रहे गेम वला जाहिमे गेम मे मांगे रहे पैसा
हँ साँप वला गेम मे कहै जे ईगे ई गेम मे कहै जे खरीदू
हँ खरीदे ओहिठम बुझे नहि रहे बच्चा दबि दे दू बेर
ओ गेमके दाम दस अथी बीस पच्चीस टका आ साते टके रहै तैयो दैब दे उड़ि जाय ओ
येह होय रहै
इयाह
आ एकटा आरो होय रहे सीम लक भए जाय रहे एं इंटरलॉक लागि जाइ रहे अपना सभके आदत रहै जे पासवर्ड लगाबैके ओते बुझै नहि रहियै सीमे लोक केय दै रहियै आ बादमे ओते याद रहै नहि रहै
नै
तै लाग ई सब आब तऽ बड बुझायल आ त नेट के जमाना छै यूट्यूब पर सबकछु देख लिय कना यूज हो छै अ ओहि समय तऽ एक बेर लगाबिये फोन कस्टमर के तऽ बुझियौ दुत तीन घण्टा के बाद लागै रहै
हँ लेकिन आब जे छै से तऽ
आब तऽ बहुत ही एक्टिव भेलै ह बहुत बढ़िया रहलै सब तरहें नीक ए लेय गाड़ी घोड़ा नहि भेटे रहै लोक सुनै छिय बुलल जाय पड़े रहै
ओ सब भेलै लेकिन लोको सबमे आब बदलाव आबि गेलै लोके सब म वड बदलाव आबि गेलै साधन तऽ नीक भेलै ओरा लोके सबमे बदलाव आबि गेल
कोरोना काल जे रहै ने उहो फेर नब्बेके दशक याद पेइर देलकै रहए
हँ से भेलै
अ ओ उ उ फेरसँ बुझियौ सभके गाँवमे आनि कऽ बैठा कऽ उएह वएह दीन दुनिया याद पयिर देलके रहै
सही बात
लेकिन इ भूत महामारी भी है लोक बैच बैच आगय रहे हमसब आन सभ समयमे सभ सभसँ मिलै रहै सब सगरे जाइ रहे लेकिन ओहिसमै में लोग बहुत डरे रहै बुझलियै सब तरहके प्रॉब्लम रहै ओ धार मे पूरा बढ़ि रहल यऽ जल स्तर
नहि विशेष चिन्ता के गप नहि हय
नहि य
नहि नेपाल पानि छोड़लकै हन ने
हँ
ओहि ल भी बढ़ल य धीरे धीरे जगह लागि जाएत फेर जगहपर चलि आएब
हुँ देखियौ तऽ जे करै रहै
यकि विशेष बारिश ते ने भए रहल छै
बारिश तऽ भऽ रहल छै बारिश तऽ बड्ड भऽ रहल छै डेली भए रहल छै लगभग
जतबा हेबाक चाही चिन्ता जनक नहि भऽ रहल छै जे चिन
ओ
एहि दुआरे आ इम म्म नेपालसँ पैनि छोड़ल गेलै
तैयो बहुत बहुत जदा पइन बढ़ रहल छै
ओ अच्छा नहाबै लए नहि जा हेबै
नहि आ प्लस मान्छ सब सहो बिकलय आयत नबका नबका
अच्छा बिकाय लागल की बिकाय लय आयत बिकाय लागल कि बिकै लए आयत
बिके लए आयतयौ मतलब बिकेलए अतै आ बड्ड बिकेलय एतेय एखन तऽ आले छै ने आब दू तन दिन चारि दिन ओ पन्द्रह दिन रहतै स्थिर तब ने पानि
आओर खेल चलि रहल छै कि बन्द छै
अहाँ क्रिकेट तऽ बन्द नहि हैत क्रिकेट बन्द होइ वला चीजे नहि छै
अच्छा तब तऽ
बड़ा आनन्द बुझिय सुकून मिलैत छै साँझ के एक घंटा ओतय जााक बैठे छै सब आदमी ओतय खेलै छै ओ ओ आनन्द दुनिआके कोनो चीजमे नहि छै
बिल्कुल
ना मोबाइल के ककरो ओहि टाइम मे मोबाइल से कोनो मतलब नहि रहे छै ओ आनन्द दसटा लड़का गाँव घरके माहौल सब अपनत्व वला भावना रहै छै उ सब उ सब आनन्द बुझ एक अलग ई सब सुकून थोड़े छै गाँंवाला कतो गाँवमे जे सुकून छै ओ थोड़े कतौ छै अपन गाँवके भोज
सुकून तऽ छेबे करै मुदा आब कनि कनि परेशानिओ वला गप्प छै जे अपनासभ करबै बाद मऽ
इहो विषय छै एकटा
अच्छा
गाँव मऽ आब गाँव मऽ भला लोक लोक के रहबा मुश्किल भए गेले ये एहि लेल लोक सब आब शहर मे रहय लागलेय
अच्छा शहर मे तऽ ककरो ककरो नहि मतलब राखै छै कोनो नहि रहै छै मतलब तऽ हँ कहलक तै द्वारे एतअ कनी जादा अपनत्व भावना छै ने तैय कनी बेसी होइ छै अपेक्षा राखबै तऽ ओ कनिटा रहै छै जे भए जाइ छै मन मऽ
ई सब कनि कनि आब ख्याल नजर आबि रहल यऽ गाँव के जे हालत देख रहल छी इहोसभ विषय हेतै इहो सभपर बात गप्प कैल जेतै
अच्छा
एखन तऽ हमर आब स्नान नहि केलहुँ यए आब स्नान के बेर भ रहल
स्नान कए केऽ फेर और आ स्नान कैय के भोजन हेतै कि